हेलो
हँ हेलो
हँ तऽ आइ जे छै हमरा सबके टॉपिक छलै पाकिस्तान
अच्छा अच्छा पाकिस्तान के बारेमे हम बताबऽ चाहै पाकिस्तान जे छै ने से दक्षिणी एशिया के ने एगो महत्वपूर्ण पूर्ण देश छै जे भारत और पश्चिम और की कहै छै पश्चिम मे स्थित छै भारत के एकर जे आधारित ना नाम ने से इस्लामिक रिसपिब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान छै पाकिस्तान का जे गठन भेल छै से चौदह अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन के भेल छै जब की छै भारत के विभाजन केल गेल छलै तखन ई विभाजन के न मुख्य आधार छलै धर्म जेकर अनुसार छल मुसलमान के लेल ने अलग राष्ट्र के माग केल गेल छलै ई जे पाकिस्तान तखने एगो स्वतंत्र देश मे के रूप मे स्थित भेल छलै आब आहँ बताबू हमरा
हँ बताबै छी पाकिस्तान के जे छै राजधानी इस्लामा ब जेक कर एकर सब बड़ा शहर छै और प्रमुख आर्थिक केंन्द्रमे से आबै छै एकर अलावा कहि सकैत चिल्ाहौर पेशावर आओर क्वेटा भी बहुत महत्वपूर्ण शहर छै पाकिस्तानमे और पाकिस्तानके जनसंख्याके बारेमे कहि सकैत छियै तऽ पाकिस्तानके जनसंख्या बहुते अधिक नीक छथिन अभी के समय में और एते छै बहुत प्रकार के भासा ाषा बोलल जाइ छै जेना कहि सकै छियै उर्दू तऽ पाकिस्तानके राष्ट्रीय भाषा आबै छथिन आ कहि सकै छी औरो भाषा बोलै छैकी पंजाबी सिंधी पस्तो और बलुचि क्षेत्रीय ऐसबके भाषा छथिन जेकि पाकिस्तान और हम बताबै छी कि पाकिस्तान के भौगोलिक दूरी भौगोलिक स्वरूप बहुत बहुत विविधतापूर्ण छै जेकी ए तऽ ऊँचे ऊँचे पहाड़ मैदान और पर रेगिस्तान और समुद्री तट भी मतलब पायल जाइ छै। जेकि दुनिया के दूसरी सबसँ चोटी उशऊँची चोटीमेसँ केटु भी पाक पाकिस्ताने मे स्थित छथिन जेकि सिन्धु सिन्धु नदी पाकिस्तान सब प्रमुख नदी मे से एक आबै छथिन और जे जे छै। देश जे छै। कृषि और जीवन के आधार पाकिस्तान जे देश छथिन और कृ कृषि और कृषि और जीवन के आधार छै। हाँ‌ और कहि सकै छियै। की अजुका जे मौसम छै। बहुत अलग अलग क्षेत्र मे अलग अलग प्रकार के होइ छै।
बिलकुल आब हम बताबै छी। किछो पाकिस्तान ान के जे अर्थव्यवस्था छै। ने से मुख्य रूप सँ कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ने आधारित छै।
पाकिस्तान में जे छै। गेहूँ चावल आ कपस आऔर गन्ना के ने प्रमुख फसल सब होइ छै। ड़ा उद्योग पाकिस्तान का सबस बड़ा उद्योग छै। एकर अलावा और खनिज जे छै ने संसाधन पर रोपायल जाइ छै। जेहिसँ की होइ छै। कोयला जेनाकि गैस और बहुत सारा धातु सब होइ छै। हालाँकि पाकिस्तान जे छै। ने एकर अर्थव्यवस्था क चुनौती दायक छै। एकदम सम्मान जेकरा हम त सम्मान करै छी। जेना बहुत महंगाई छै। ओतऽ के महंगाई अभी कनबे दिन पहिले देखने छलियै ओतऽ महंगाई एते बढ़ि गेल छलै जे आटा एकदम सौ रूपए किलो मिल लागल छलै एनाहि जे छै। एतऽ के महंगाई बहुत जादा बढ़ि गेल छलै पाकिस्तान के इतिहास जे छलै ने से काफी जटिल और एगो संघर्ष पूर्वक रहल छै। जाहिमे स्वतंत्र स्वतंत्रता के बाद एकरा एकदम राजनीतिक आ सामाजिक समस्या। के ने सामना करयए पड़ल छलै जेनाकि बहुत बेर भेल छलै जे सैन्य सम शासन के लागू भेल छलै
ह
एकर अलावा जे छै। ने भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध हमेशा तनाव पूर्वके रहलै हन खास कर कश्मीर के मुद्दा के लऽ कऽ दुनू देश जे छै ने के बीच मे एकदम युद्ध होइते रहै छै। आब अहाँ बताबु हमरा किछो
हँ बताबै छी पाकिस्तानके जे छै। संस्कृति बहुत समृद्ध और वि बीत छथिन एतुका लोक अपन परम्परा परम्परागत रीति रिवाज संगीत और नृत्य और भोजन के लिए जानल जाइ छै। पाकिस्तानमे जे छै। भोज मे बिरियानी कबाब और नान बहुते प्रसिद्ध छथिन ह्म और कहि सकैत छियै। कि एतुका जे छै। धर्म छै। इस्लाम धर्मके पालन करय करै छै। और इस्लाम धर्म पालन करैवला बहुते मतलब बहुत जनसंख्या छथिन इस्लाम पकिस्तान में और कहि सक छ। एकर अनुसार जे छै। पाकिस्तान समाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी मतलब जीवन पर भी एकर बहुत प्रभाव अस प्रभाव जे छै। देखयके लिए मिलै छै। और शिक्षा आर विज्ञान के क्षेत्रमे भी पाकिस्तान जे छै। ने बहुत प्रगति कर कलकैए और कहि सकैत छियै। कि एतय बहुत प्रकार के विश्वविद्यालय और शो शोध संस्थान भी छै। पर अहाँ‌ किछु बताबु
शोध संन्तान सब छै। बिलकुल अहाँ सही कहलहु जे हालाँकि शिक्षा के स््तर जे छै। ने अभी भी कई क्षेत्र मे ने ओते सुधार और अ केना आवश्यक बहुत जादा छै। शिक्षा लेल लेकिन सरकार शिक्षा के बढ़ा ढ़ावा दैस ने ओतऽ विभिन्न योजना सब चलाय रहल छथिन। कै ल क जेनाकि अहाँ बुझबे करै छियै। ओ तऽ कते जरूरी छै। ताहि दुआरे योजना सब चलायल जा रहल छै। पाकिस्तान के ने सुरक्षा के क्षेत्र मे ने कई सारा चूता चेतावनी सब सहन कर पड़ै छै।
चेतावनी सब सहन करऽ पड़े छै। अ आतंकवाद के और आंतरिक स्थिति जेनाकि समस्या जहाँ समय समय पर देखल जाइ छै। तऽ सरकार और सेना ई समस्या सबके ने निपटााबै के लेल बहुत सारा विभिन्न त के ने लगातार प्रयास करिते रहै छथिन ओतऽ अन्तर्राष्ट्रीय स्थर पर पाकिस्तान न बहुत महत्वपूर्ण एगो स्थान छै। आब अहाँ हमरा बताउ
हँ, मतलब हम कहि सकैत छियै। जे एतुका पाकिस्तानके जनसंख्या और समाज बारे मे बताबै छी। एतुका जनसंख्या जे छै। कहि सकैत छी। चौबीस करोड़ से‌भी अधिक छै। और तऽ विभिन्न प्रकारके जाति भाषा और समूहके लोक निवास करै छथिन। जेनाकि कहै छियै कि पंजाबी सभसँ बड़ा समुदाय छै। पाकिस्तानमे और आ कहि सकैत छियै। पाकिस्तानके अधिकांश जनसंख्या जे छै। मुस्लिमे छथिन ताहि लए कऽ इस्लाम धर्म जे छै। एतुका प्रमुख छथिन और एतुका त्यौहार कहै छियै की कहि सकैत छी। कि ईद फितरत इल ईद उल अजहा और ईद मिलाद मतलब बहुत मतलब बहुत अच्छासँ मनायल जाइ छै। और कहि सकै छियै। कि इस्लाम धर्ममे सबसे जादा जे छै। मतलब सबसे अच्छा से त्यौहार मे से एक रोजा रोजा जे होइ छै, जे प्रमुख ओ सबके त्यौहारमे सेक आबै छै, रोजामे की होइ छै, कि मतलब तीस दिनके रोजा होइ छै। और ओकरा आरमे ई छै, कहि सकै छियै जे ओकरा आरके धर्ममे कि बच्चाके भी मतलब करय पड़ै छै। रोजा जेकि सुबह मे ही मतलब पाँच बजे मतलब केना करल जाइ छै। रोजा बतिबै छथिन बताबै छी। कि पाँचे बजे उठै छै। ओहिके बाद मतलब सूर्यास्त सूर्य उदय से पहिलेे खा मतलब जे भी मन छै। ओ खा सकै छै। फेर पूरा दिन ओकरा मतलब फास्टिंगमे रहय पड़तै फेर बाँकी जाकऽ पाँच बजे ओ अपन रोजाकेँ तोड़ि सकै छै। अहिना जे छै। तीस दिन तक ओकर रोजा चलै छथिन और कहि सकैत छियै। जे मतलब पाकिस्तानके लोकसभ मतलब सब मतलब खराबे ने होय छै। कुछ कुछ अच्छो होय छै। और पाकिस्तान ्तान के मतलब लोग और जे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करै छै। मतलब ओसभ जे छै। ने जादा तब मतलब खाली जे छै। ने नॉनवेजे सब मतलब मांसाहारी चीजे सब हमेशा खा खाइत रहै छै। शाकाहारी बहुते कमे रहै छै। उभी मतलब हमेशा मतब कहिसकै छी। की ओ सब हमेशा सबदिन मतलब माँसे उसब खाइत रहै छै। आब अहाँ किछो बताबु
बिलकुल अहाँ सही कहलहु जेउ सब मांसाहारी ती जादा रहै छथिन। और हमेशा मांसे के खेनाइ खााय छथिन। अंतरराष्ट्रीय स्थर पर ने पाकिस्तान के जे महत्वपूर्ण एकदो स्थान छै। ई जे छै, ने ई संयुक्त राष्ट्र के ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सब के ने एगो सदस्य छै, चीन और अमेरिका, जेहन देश सबके साथ एकर नीक सं्बन्ध छै। हाल के वर्ष मे ने पाकिस्तान ने चीन के साथो ने एगो आर्थिक सहयोग मे बढ़ायल गेल छलै जेनाकि अहाँ सही कहलियै जे ओत रंग रंग के फेस्टिवल सब मनायल जाइ छै। उ बहुत नीक तरीकासँ मनायल जाइ छै, अन्तमे हम इएह कहि सकै छी। कि जे पाकिस्तान एगो महत्वपूर्ण देश छै, जोकि अवसर अ चुता उ चेता बनी सब होइ छै, ने ओकर बीच मे ने आगे बढ़ल जा रहल छै। ई पाकिस्तान के प्रगति अस्बन्ध योजना आ जनसंख्या राजनीति स्तर पर जेनाकि उ बढ़ले जा रहल छै, आब अहाँ बताउ कनिआब
हँ कहि सकैत छिकि ई पाकिस्तानके जे छै। युवा जनसंख्या और राज राजनीत स्थिति भी मतलब क बहुत ताकत छै, और ई देश जे छै। आ अपन आंतरिक समस्या के हल कैर लै छै। और कहि सकै छी की विकासके दिशामे भी सही कदम उठाबै छै। और ई भविष्यमे ओर मतलब अधिक प्रगति करि रहल छै। और कहि सकै छीकि पाकिस्तान ्तान एक एहन देश छै, जकर इतिहास और सांस्कृति और भौगोलिक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा मतलब बहुत बड़ा छथिन और एतुका देशके जे छै। ने चुनौती के सामना करय पड़ै छै, जेकि लगातार आगे बढ़ै के प्रयास करै छै, और एकर बारेमे मतलब कहि सकैत छियै। कि समझदारी और संन्तुलित दृष्टि दृष्टिकोणसँ भी जानकारी प्राप्त करि सकै छै।
बिलकुल अहाँ सही कहलहुँ पाकिस्तान तऽ हालांकि ओकर सम्बन्ध भारतसँ ते नीक नहि छै कश्मीरके कारण लेकिन पाकिस्तान के को कोनो कोनो भारतसँ जखन भेल छलै ने की कहैत छै पार्टिशन तहन हँ त फेर पार्टिशन जान छलै तहन फेर भारत केँ बहुत सुन्दर सुन्दर कोना पाकिस्तान मे ओ पायल जाइत छै जेतय आदमी सब घूमय जा सक सकै छै, पाकिस्तानो में बहुत सुंन्दर सुन्दर जगह छै, घुमैयो के परर्पज से एगो बहुत सुन्दर जगह पायल जाइ छै, और बहुत एहन ओत नीक के साथ साथ खराबो लोक रहै छथिन जेकि हर जगह होइ छै। तऽतऽ नीको बहुत लोक छथिन जेऽ और ओतऽ के आदमी सब के कला ओ सब बहुत अलग अलग बहुत नीक लागैया हमरा
हँ ठीक छै, आब राखै छी
ठीक छै।